आ
वास सही बैसल छियै अहाँ कहू की करै छी अहाँके
बस ले रहलियै ह अखनी बस रहलियै काम अभी नहि रहले ह रात के तनिका खाना पीना के रहले ह तऽ कर धर के रख देलियै न बड़ गर्मी पड़ै छै
सही कहलहु बहुत गर्मी रहै अ दीनमे कैसन चट चट एकदम देह चट चटा गेल
हँ तऽ एहिसँ ने की करै छी तनिका करके के रख दै छी पहिले हीसँ साँझेमे तऽ
छी अहाँके
हँ आ कैसराल ओसरल तऽ आ गेल लै नाव तऽ ओमे करके रख द वहाँ त अलग छै जे तनी तऽ जेतऽ जे खा रहल छी ओते बासी नहि होइ छै
सुखै छै ने अच्छा अहाँके ई तनि सरबत उरबत पिय छी बेलके चाहे आम के
हँ तनिका तऽ पियैके कोशिश करैत छीियै ओतेक तऽ शहर बाजारमे नहि मिलैत छै लेकिन हँ फिर भी जे मिले छै ओमे कोशिश इहे रहै छै कि बन पिये तनि
ओ तऽ कच्चा आम घरमे लाएके तनी आमे के आऔर ओकरा पका के शरबत न बनाबै छी अहाँ
नहि नहि बनाबै छी बनावे छै बालो बुतरु के देय छै के पेट उठ
हँ हँ स्वादो नीक लगै छै और तनी ओकर हँ फायदो बहुत छै तभी तनी गर्मी बहुत बढ़ल छै हे त कनि बाल बच्चा के ने बेल के आम के शर्बत ई सब बना के से पियल करू अहाँ
हँ दै छियै दै छियै हम बना कऽ दैत छियै आ जनै छियै कि तनिका की करै छियै जे आमके ओ ओ जेना अहाँ भी बनबैत छियै कि नहि बनबैत छीियै मगर हम कहै छी तऽ अहाँ बना के बच्चा सबके बाल बतरू के जरूर देबै कच्चा आम के की करके ए उ उबाल देली हँ आ उबालके ओकरा की कहल कि छील देली आ छििल के ओकर गुदा त एना हाथ से दबा दबा के एगो बर्तन तन मे ध लेली गुदा ओकर हँ गुदा गु प धऽ के आ तऽ ओहि मे कनिका पुदीना के पत्ता पुदीना भी पेट में न बड़ा ठंडा करे छै आ गैसो गैसो उसो ह गैसो उैसो नहि बन दै छै तो तनका पुदीना पत्ता धैली आ तननका चीनी रख की आ राख के आ ओकरा के ने मिक्स मिक्सी मे चला एकदम पीस दे ली न शरबतमे न आ पीस के आ फेर छान के जे अहाँके रोज नहि पार लक करैला तऽ जिसे मानलू सप्ताहमे एक दिन बनैली बोतल में कऽ के फ्रिज मे धऽ देली धिया पुता स्कूल से ऐलक एकदम गर्मीए गर्मीे में धिया पुता स्कूल से एलक इतना एतना कप में क के दे देली
तऽ ग ओ खराब नहि होबै छै
खराब होइ छै आ बच्चा सबके लूह नहि लगत हँ ओकरा आर से हँ आब जेना ह धूप मिस आल ने बच्चा सब स्कुल से अयलक तऽ कहलक कि इतना पानी दे तऽ इतना पानी न देके उहे दे देलियै कपमे
ह लू के भी असर ना होय छै ओकरा से आऔर तनि पिटु ठंडा रहे छै
हँ आ बेल शर्बत अहाँ हँ आ बेल शरबत जे अहाँ कहली ने उ बी नीक होब करै छै लेकिन एक एकरो बन एकरो एक बार अहाँ बनब
न नहि ई ई तरीका से त आ नहि बनाब ले छी क कहियौ लेकिन अहाँ जे बतैेले छी रेसिपी एकरा के हम जरुरर ट्राई करब तनी अपनार घर मे बाल बच्चा लगे जरूर बनाब ताकि सुन के ही हमरा मुँह मे पान आग छै क
ह हँ सही बात छै हँ हँ हँ बड़ नीक लगै छै बड़ नीक लग आ की है ने जेना मानू लू ह बच्चा सब आब अखनी तऽ स्स्कूल के तऽ अहाँ नहि कह सक कहै छी कि बच्चा सब जात सकूल बच्चा के स्कूल जहीं के है ओकरा वहां धूप में रहहि के है तऽ ई जे थोड़ा सा प्याज देेली हँ इतना पिया मालिको की
ह हँ ओह तऽ धूपे धूपे घुमै छी तनी रातमे आइत कियाकि हम बड़ी मन थक जाइ छै वहा के तो उनको भी दे सक केली न
हँ हँ बिलकुल एकदम दे सकै छी आ देखू जे बड़ा नीक स्वादो मे लगै छै आ जेना अहाँ एक बार देबै न त बच्चा सब अपने जे माग मागके पिये लगतै जब ओकरा सभके नीक लगतै न मुँहमे तऽ अहाँ भुलाइयौ जेबै बी हँ बिसरियो जेबै न तऽ ओ खूब अपने से माग लेतै जे माय माय जे काल देेले रहै से एतेक दे हम फेर पिबौ तऽ ओ पीए ल होते हँ आ एना तऽ मानू गर्मी मे ठंडा ठंडा चीज खा हे के चाही जेना तरबूज भेलै
सरबूजा उरबूजा हँ
हँ ई सब तऽ भेबे कलै ले लेकिन आ
ठीक लगै छै
हँ हँ लेकिन अहाँ के लेय छियै तरबुजा खरबुजा ई सब
हँ हँ हँ लाबै छियै कि बाजार उजारमे मिलैत छै चढ़ै छै तऽ बड़के बड़के तरबूजा खरबूजा ला के आर हमार मालिक तऽ ला के धर देय छै तो कहियो कहियो तो हमहुँ बिसरा जाय छिये काट के देबे ल आ तरबुज चा ग लगी के स्वर जाइ छै आ बादमे मोन पड़ैत छै कि जा तरबुजा तऽ गलइ गेल आब डरे का करब तऽ फेेक देय छियै उठा के ई हमरा आर के बहुत गलत बात य
बहुत त ह अर बुझबा है ने जे अहाँ काट देबै ने तऽ ओ नहि रुकै छै कटला के साथे मे
हँ हँ हम त गल गल जे हो जाइ छै
हँ गले जइसन हो जाइ छै आमो बच्चा सबके तऽ आमके बड़ा सीजन हइ तऽ नहि त छ बै छिय
तनी सस्तो भए गेल छै पहिले तऽ एक सए डढ़ सए टका रहै अभी तऽ तनी सए टका मे अ सवा किलो तऽ डेढ़ किलो दे दै छै हलवाला सब तऽ ली आबै छियै तऽ की मिल्क से क बचपन के मन करै छै पियए की मिल्क शेक से एक बना दै छियै तऽ कभी काटके ऐसे ही हमर छोट छोटकी बेटी के खूब पसंन्द छै ओकरा आर के खूब निक लगे छै खूब चाावस खाइ छै आ ओकरा के मिल्क सेेक दो चाहे न त आम कााद द उठली खूब चुस चुस के प्रेम सिखाय छै ह
आ अपन ने अम मिथिला मे तऽ बुझियौ जे तरह तरहके आमके पेड़ के बगीचा मिलैत छै जरदा आम भेल त मालदह अमभर तऽ सत फेदा आम भेल तऽ बमबइया आम भेल जतना हँ अम्रपाली हँ मने जितना आम अपना मत ई मे होइ छै जे देखियौ आम के जे बिजनेस होइ छै ने ओ अपना बिहार से बाहर जाइ छै की अपना बिहारे से क्यूकि अपना बिहारमे तऽ बहुत रंगग के आम के पेड़ छै ने त जेना बाहर बाहर निमन निमन ओकर जे फल भेल से देखै नहि छै सुनै नहि छी जे हमरा सबके नाम मिलल विदेशी
हँ तऽ सब बाहर हँ तऽ उकर से अच्छा आमदनी होै छै ने मालिक
हँ हँ अच्छा आमदनी से याद पड़ले हमरा आमदनी से याद पड़लै जे कार्य भी बड़ा नीक काम अभी शुरू कयले छै
हँ दीदी ई अहाँ सही कहै छियै एगो स्मार्ट फोन अगर हाथ मे छै तऽ कार्य के काज बड़ा नीक छै मने सोशल मीडिया के जमाना मे एगो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गेल छै गृहणी सबके
हँ
जेकरा आरमे छोट छोट काज करके आमदनी होबै छै हँ की कही
आ नहि हम कह हम कहैत रहलियै यए जेना खाय पियए ला भी प्लेटफार्म जेहन बनल है कि कार्य मे एहन कुछ जानकारी मिलै छै ओहिमे क
हँ अभी तऽ एगो काज काज आबल छै जैसे अहाँ हम कर सगे गप करै छी ने अहाँ त ओकरा रे पे एगो काज जुड़ल छै जेकरा आर मे अपन ही इतना त रिश्ता परिवार जान परच आदमी से बात करे के पड़ै छै आ ओकरा आरमे बात करे से आमदनी होैबै छै मने दस मिनट अगर अहाँ ककरो से बात करू तऽ अ पर मिनट दस टाका मिलत छै जे करै छै फोन ओकरो आओर जकरा फोन आ आएल छै ओकरो ओकरा आठ टाका पर मिनट मिलै छै त एक कॉलमे हँ एक कॉलमे एक झंट सए टका तऽ एक कॉल में एक दिन के अस्सी टका मिलतेय ई तऽ छोट मने काज आ काज के काजो भऽ गेलय
हँ हँ गप आ जे हम कहै छी जे एना जे आदमी बैठल रहै छै बेकार मे ओ से ते एगो नीक काम भेले ने ई ते एगो नीक काम भेले आदमी बैठ बैठल बैठल जे एन्ने ओन्ने समय पास करै छै ओकर चुगली कयली ओकर चुङ्गली कयली ओ से तऽ ई नीक काज भेलै ने
सही बात छै गृहणी लोकके तऽ बहुत नीक काज छै दुनियादारी से अपना ई करके अपन पर परिवार मे हँसी खुशी से समय बितबै बताउ तनी कन खबर ल त तनी बोल बतिया करके कनियो करलो ई तो नीक बात छै ह अहाँ फोन धरब की
हँ अहाँ भेजब हँ विचार छै एकदम हमरा हइ कब से मन करैत रहली कि यहाँ से बात करती यहाँ भेजती त हम भरतियै हमरो ओहि काम बड़ा नीक लगे छै छै
तऽ ठीक छै हम अहाँके ने हँ अहाँके हम भेज देब आऔर अहाँके बता देब कैसे कैसे ओकरा आर के भरे के छै तो अहाँ भर देब तो अहाँ के टास्क आ जाय तो हम हमरा आर सगे जसे हमे अहाँ से बात करै छै एम ए बात करके अपन गप करके टास्क सबमिट कर दे है न
हँ बड़ नीक बात हइ ठीक हइ ठीक छै हँ हँ भेजै हँ हँ ठीक छै ठीक छै
हुँ
त ने